हलो।
नमस्कार मित्र।
नमस्कार।
आइ हम दुनू गामक बगीचा में एतै बैसल छी आ ताजा जाम आ अमरूद तोड़ी-तोड़ी खायत छी, ई ठण्ड हवा हरियर गाछ आ चिड़ै चुनमुनदरीक अवाज सुनी करैत नीक लागैत अछि।
हँ दोस्त, अहाँ ठीक कहैत छी। एहन सुन्दर मौसम में अपन संगीत संग बेसी कऽ पकल जाम आ मीठ अमरूद खायब। जीवनक सभसँ पैघ सुख जकाँ बुझायत अछि।
देखू एहिं गाछ पर जतेक पकल जाम लागल अछि ओ सब कतेक चमचमाइत अछि। चलू धीरे-धीरे तोड़ी कऽ सब मिली खाइ जे इ जहिसँ आनन्द दोबार भए जाय।
जरूर मुदा ध्यान राखब जे कच्चा माल फल नहि तोड़ब केवल पकल फल तोड़ब जाहिसँ गाछो सुरक्षित रहत आ स्वादो नीक लागत।
ई अमरूद देखू भीतरसँ गुलाबी अछि आ सुगंध एहन आछि जे खयबाक इच्छा बेर-बेर भए रहल अछि। आब एकरा काटी कऽ सब संग बाटि के खायत छी।
हूँ हँ मित्र बाटिके खायब तऽ स्वाद औरो बढ़ि जैत कारण सच्चा मित्र में हर छोट चीज सेहो पेघ खुशी बनि जाइत अछि।
हमरा मोन पड़ैत अछि जे बचपन में हम सब रोज इ इसकुलक बाद एते अभी कऽ जाम अमरूद आ आन पाल फल तोड़ैत रही आ दिन भरि खेलैत रही।
सही कहलूँ ओ दिन सब आब ओ मोन पड़ैत अछि। नहि कुनो चिन्ता छल नहि कुनो तनाव केवल खेल, हँसी आ मित्रक मीट यादि छल।
देखू ई छोट-छोट बच्चा सब सेहो गाछक नीचा खेलैत अछि। हुनका सबके देखी अपन बचपन फेर आ आँखिक आँगा घुमि गेल।
सचमुच समय बहुत तेजी सँ बदलैत अछि। मुदा बचपनक यदि आ मित्रक प्रेम कहियो समाप्त नहि होयत अछि।
चलु आब ई जामक एकटा धारी सऽ आरो फल तोड़ी ली। किएक तऽ घर पर सब लोकनि लेल सेहो किछु तऽ जायब।
ई विचार बहुत नीक अछि मित्र घरक सब सदस्य खुशी सऽ ई ताजा फल खातै आ पूछत जे एतेक स्वादिष्ट फल कतय से अनलहुँ।
हमरा लागैत अछि जे प्रगत्रिक फल खायब स्वस्था लेल बहुत लाभदायक अछि आ शारीरिक शक्ति बढ़बा मे बहुत मदद करत अछि।
बिल्कुल बजारक कृत्रिम चीज सबसे नीक अछि जे अपन गामक ताजा फल खायब आ स्वस्थ जीवन जीब
देखु सूरज धीरे-धीरे अस्त होमे लागल अछि आ अकाश लाल-पियर रंग सँ भरि गेल अछि, ई दृश्य कतेक मनमोहक लागैत अछि।
एहन सुन्दर सांझ मे मित्रक संग बेसी गप्प करब आ फल खायब वास्तव मे जीवनक अमूल्य फल होएत अछि।
हमरा बहुत खुशी भेल जे आइ हम दुनू फेर सँ एक संग समय बितलौ आ पुरान बात सब याद कैलु।
हमरा सेहो बहुत आनन्द भेल। कि एकता सच्चा मित्र संग बिताओल समय कहियो व्यर्थ नहि जाएत अछि।
आब चलु गाछक चारु कात सफाई कर दी। जहिन से एता कचरा नहि रह आ वातावरण स्वच्छ बनल रहाए।
ई बहुत आवश्यक अछि कारण प्राकृतिक रक्षा करब हम सबक कर्तव्य अछि आ गाछ-गाछीक सम्मान करब चाही।
जखन फेर छुट्टी भेटत तखन हम सब फेर एतय आयब। फल खायब, गप्प करब आ बहुत सास फोटो सेहो खिचायब।
अवश्य अगिला बेर अपन मित्र सब के सेहो संग आनब जहि से सब मिली आनन्द उठा सकी।
मित्रता जीवनक स्वांस अनमोल धन अछि, जकरा प्रेम विश्वास आ सम्मान सँ सदिखन निभाइल जाएत अछि।
सही कहलु धन दौलत से पेघ अछि सच्चा मित्र। जे सुख-दुख दुनूमे संग छोड़ैत नहि अछि।
आइक दिन हमर लेल बहुत विशेष रहल। कारण स्वादिष्ट जाम, मीट, अमरूद आ अहंग संग बितावल समय सदिखन याद रहत।
हूं हमर लेल सेहो ई दिन अस्मरणीय रहल। आ हम एहि सुन्दर पलके जीवन भरि मोन राखब।
आब साझ बहुत भए गेल अछि चलू धीरे- धीरे घर दिल घर दिस निकली जाय छी नहीं तऽ घर वाला सब चिन्तित भऽ जाय।
हूं, चलू मित्र अब विदा होइ मुदा अगली सप्ताह फेर एती भेँट आ एहन आनन्ददायक समय बितायब।
भगवान स प्रार्थना अछी जे हमर मित्रता सदिखन एहन मजबूत रह आ हमसब सदा एक दोसर के सुख-दुःख मे संग रही।
अवश्य दोस्त। आइक ई मिठ गप्प स्वादिष्ट जाम आ अमरूदक संग बिताओल समय हमर जीवनक सुन्दर याद बनि गेल, फेर भेँट भेंटब आ फेर एहन आनन्द उठायब यदि चाही हम यही स्वादके नाटक सिलिममे इस्कुल प्रोजेक्ट लेल आओर शुद्ध मैथिली रूपमे सेहो तैआर कय सकैत छी।
ए दोस्त देखू ने ई गाछक पात सब हवा रंग धीरे- धीरे हिलि रहल अछि ओकरा देखि मनमे एहन शान्ति महसूस होयत अछि जे शहरक कोलाहल मे कयली नहि भेटैत अछि।
हँ प्रकृतिक कोरामे बेसल रहब मिठ जाम आ अमरुद खायब आ अपन मित्र सङ्ग खुलि कऽ गप्प करब एहिसँ बढ़ियां आनन्द संसारमे बहुत कम भेटैत अछि।
छै नै। हमरा लगैत अछि जे प्रत्येक लोक प्रकृतितिक रक्षा करत। तऽ हमार सब सबक आगाँ आयबवला पीढ़ी सेहो एहन हरियर वातावरणक आनन्द उठा सकत।
बिल्कुल सही कहलुं। गाछ लगायब फलदार वृक्षक देखभाल करब आ वातावरण स्वच्छ राखब हमसभक जिम्मेदारी अछि।
चलू एहीं जामक बिया सब फेंकि देब नही एकरा माटी मे रो रो रोपी देब जाहिंस किछु वर्ष बाद एतना ही नव गाछ तैयार भए जाय।
ई बहुत नीक विचार अछि मित्र, कारण एकटा छोट प्रयास भविष्य में बहुत पैघ लाभ दय सकैत अछि आ प्राकृतिक सेहो प्रसन्न रहत।
अहाँ कहू। अहाँके जाम बेसी पसन्न अछि की अमरुद? हमरा तऽ दुनू फल समान रूपे स्वादिष्ट आ स्वतःधारक लगैत अछि।
हमरा अमरुद बहुत प्रिय अछि। मुदा जखन जाम पूर्ण रूपें पाकल रहैत अछि तखन ओकर स्वाद अद्भुत लागैत अछि।
देखू एते मधुमक्खी आ रंग-बिरंग। पखेरू सेहो उड़ि रहल अछि ई सब प्रकृततिक सुन्दरता के आरो बढ़ा रहल अछि।
सच कहूँ तऽ एहन दृश्य देखयके मोन करैत अछि जे एतहिं घण्टो बैसल रही आ प्राकृतिक सौन्दर्यके आनन्द लेत रही।
हमरा याद अछि जे हमर दादा कहैत छला। जे गाछ लगेनिहार लोक समाज लेल सबसे पेघ उपकार अछि करैत अछि।
हँ। ओ बात एकदम सत्य अछि कारण गाछ हम सबके फल फूल काट छांट आ शुद्ध हवा सब किछु प्रदान करैत अछि।
आब हम सोचि रहल छी जे घर पहुँचिकेॅं अपन परिवारक सब सदस्य के एहि सुन्दर दिन अनुभव सुनायब।
हुॅंनका सब के सेहो बहुत खुशी एहनती आ अगला बेर शायद आहो सब हमरा संग एतय घूमै अबथिन।
देखू ई टोकरी आब लगभग भरि गेल अछि आब ए तक फल फुदा परिवारक आ पड़ोसी सब लेल पर्याप्त रहत।
हँ पुर्सी सब संगफल बाँटब सेहो एकटा नीक आदत अछि। एहिसँ प्रेम आ अपनत्व बढ़ैत अछिहमरा बहुत गर्व होइत अछि जे हम एहन गामे रहैत छी जतय एतेक हरिहर वातावरण आ फलदार गाछ सब अछि।
सही बात अछि गांमक शुद्ध हवा स्वच्छ पानि आ प्राकृतिक भोजन शहरकऽ तुलनामे बहुत लाभदायक होइत अछि।
चलू आब गाछ सबके प्राण कऽ धन्यवाद दे कारण एहि सबक कारण आई एतेक स्वादिष्ट फल खायब अवसर भेटल।
हँ प्रकृतिक सम्मान करब प्रत्येक मनुष्यक कर्तव्य अछि। तखनहि प्रकृतिक हमरा सब पूरा अपन कृपया बनौने रहत।
अगिला बेर जखन आगमक मौसम आयत तखन हम दुनू फेर एतहि आबिकैअ आम सेहो खायब आ खूब गप करब।
अवश्य प्रत्येक मौसम अपन संग नव फल नव खुशी, आ नव अनुभव लऽ के अबैत अछि।
हमरा विश्वास अछि जे हमर मित्रता एहि गाछ- जकरा दिन प्रतिदिन मजबूत आ हरिहर बनैत रहत।
हमरो विश्वास अछि जे जीवनमे चाहे जतेक कठिन समय अबे। हम दुनू एक दोसरके साथ कैले नहि छोड़ब।
अहाक सङ्ग बिताओल प्रत्येक पल हमरा लेल बहुत मूल्यवान अछि एहि यदिक- की हम सदिखन अपन हृदयमे सजौने राखब।
हमरो लेल आहाँ एकटा सच्चा मित्र अछि जे सदिखन खुशी बाँटैत छथि आ। कठिन समय मे हिम्मत दैत छथि।